बैसल छै।
ठीक छै। खेनाइ खएल?
हँ, खेलहुँ। तू खेलऽ।
हँ, हमहूँ खेलहुँ। हम एखनहि जुस्ट खेलियै।
कि सभ
हम तऽ ओलके सब्जी भात आओर ओलके चटनी। आर भुजिया।
हँ, एतै।
ओलमे नहि ने, पोदोक हँ ने, पोदोक बऽला। सब्जी से सभ सब्जी भात
फेर
गामक बला फी लेलहुँ हँ बहिन, हँ हँ बहिन गामवला। काल लै।
गाममे अहैब जो ने? तऽ आओर कते मिस करै छौ तोरा सभ?
अरे ए, एहि बेर काली पूजामे ए बहिन। बुझी, हम केहन छियै?
हँ
सानु भाईजी सबकेँ तऽ इहो छलै कि न दरभंगामे छैल कि ने, जे तुरते जाइ छी।
ओतऽ बेसी गाममे रहै छै। हँ, बेसी तऽ। गाममे रहै छलखिन, हँ हँ।
एखन कतऽ छथिन? दरभंगामे?
के, हम?
नहि, सानू भाइजी।
पता नहि कतऽ छै।
हुनको गामसँ बड़ लगाव छै, हँ हुनको।
हँ, एहसँ तऽ सभके लगाव रहै छै।
हँ तऽ जे, लेकिन जाए सुरवै सँ गाममे रहै। जे शुरूसँ गाममे रहि गेलै, ओकरासँ कनि विशेषे लगाव भऽ रहैत छै।
अपन सभके गामे सभटा छै, बहिन।
तै ने कहै छौ, अपन सभके तऽ छैहे, लेकिन गामसँ किछु विशेष लगाव भऽ जाइ छै लोकके।
हँ हँ, पूजा की करै छियै?
किछु नहि, ओ पैघ सुतल छै।
ओ एति।
तीन कोरा छै ए।
हँ, तीन-तीन जगह। तीन तीन टा भऽ जेतै, सोहन चाचा हूँ, सोहन चाचा के फेर आ, तुन तुन चाचा? ह, कालू भाइजी त हेलो
लालू भाई जी क हँ लालू भई जी हो गेथ सही मे कहियऐ
ह कनि सुन्दर छैाल भ नहि सुन्दर छै किनी क मब छै
हँ लिखी सुन्दरती कन्य हँ लिखी
हू चल मखा आ ल आ प खा तै की केलिय
ह एहि बे बड नीक लगत कियकि दूटा को जगहय तीन तीन टा छी ने
हँ हँ
हर नीक लगते माया दीदी सबके बिहार रही भ काल त फूलो रिये है वरस ओ होई मसा आ पंचमी में मधुश्रावणी नहि हो छौ जो वला छौ
मधुश्रावणी स्टार्ट भ गेल छै बहिन एकोटा नहि छै जे फूल अढ़ऽ जे तऽ ओ साँझके कमस कम
त ने कोइ छ तीन की कहै छै काली मन्दिर से ब तमहरा त सबकी होइत तऽ ने
सैह तऽ
ओएह दिक ख छै
लड़के ने ल पाछ करिते ने छै लड़काेतै लड़कोक के कमी छ आब
सही बात नहि छै म दी सबक उमर नहि न भलियै मेन दिक्कत इहो छै ने अब ओ अपन उमरे हिसाबसँ करत रह
कमर नहि भेलैया
ओ अपने कहने रहथिन जे हमर उमर नय भेले अखेन
हूँ
त कह
छर अपना सबके अपना सबके तऽ सिर्फ भोज से मतलब
ह बहुत सम मतलब आर कनि अरिन परिषण देख छ तो नहि परिषण सब जे होइत छै
हँ हँ
हँ त ऽ ख नहि किरण के बियाह में जे अपना सब गेल रहिय कते नीक लगले
हँ अपने सब तऽ रहि चार चाँद लगे
हँ त चार चाँद
लेकिन भोज नहि खेला पहि तू सब सरस्वती पूजा दिन छलह
हँ मैन चीज भोज भ भोर भ गले ने त केना क
हूँ आर बतो
ठीक अब तो अ तो न न छाे
बुलटनिया एल रहबैके से लड़ाकू विमान भ गेले बिियाह के बाद धरती पर पैारे नहि छियै
सुन्दर भ गेलै तैं एहि दुआरे
ओकरा फोन करै छौ
नै ई हमर से बात नहि होइ छै ओकरा
एत सबसँ लड़ल छै ओकर मैं
हँ ओ लड़ाइए जे हमरो से लड़ाइ कऽ लेलखिन
फोन पर
हँ हमर बहिन किछु किछु कहि देलख ने तू ओहि पर लड़ाई हो गेल
बाप रे कहिया कनि बता तऽ की कहि देलकै पूजा
आ ई तो न की सब तू की सब खेले है
हँ हम खेलहुँ आ भात दालि आलू परोरके भुजिया आलू कटहरके सब्जी लेकिन मोन नइ भरलो बहन जाबे तक बाहर के चीज नहि खब
हँ ई तऽ सही बात कह बहिनी तऽ छै अपना सबके जाबे तऽ बाहर कि नहि घुमानने
नहि अनेक बिमार
मिलतो नहि ने छै देखै छी किछ मिलैत छै हँ गाँव के लेकिन चौक मुड़ही लिट्टी सब ई सब लेकिन जे छी
आय
कस मिलती ओ सब नइ गई एक कतस मिल लिट्टी समोसा समोसा मिली छी लिट्टी मिली छी लेकिन ओनटेस्ट न गाँव मे कते नीक सरसों वाला चटनी दय छै
हँ हँ हँ आइौ छै बे आन ल फोटो भी आयरबन फोटो भेज दे बौ की करै छै
किछ नहि बैसल छी
अहाँके जीजाजी कत छी सार छिनरा ची चाची सब एन क हो छै पता नहि त मिथिला केतो
मिथिलाञ्चल मे जाति सबने होेनातना सब नहि तऽ मिथिलाञ्चलसँ छिय बुझ ते छ मजा कल होइ छै
हँ गय ऊपर से कंजूस सब सर सब बड़ कंजूस
हँ ऊपर से जी जाति सब जूसो होइ छथि जे देखऽ मे लगैत छथिन तमन ल
हूँ बहिन बियाह से पहिले क तो निशिया के बोल जे छै से हमर सायरे छै आब त एक बेेर दस दिन सँ फोनो न केलके य
हँ काज मे बिजी भऽ जाइ छथिन ने तहि दुआरे अर न को बहि
की
है आब ओ सब कहिय एते घूम ल चल सबमे
ओ बाब एखन तऽ नहिये तौ अखन तऽ गेबे केलेह एते दिन रहले तोरा भेंटे ने भेलौ
हँ हम रहबे ने परीस मेल तऽ भेटेब
हूँ
नहि त रह त भेट भो छी
हँ हँ त तोहर बहिन तोहर पप्पा एतेक खेलाबो बौआके एतेक तोहर पपा के लगाव भयगेल रहौ पुछिए निशिया बेटी दिये
आ
ह भैर दिन तोहर पप्पा रखने रहितौहितहु जेकरा लऽ क हम चैल जैब बादधमे रहै छी कलम मे तते राख
ह
हूँ
ना
हूँ हीरा बच्चा बहिन हीरा अभी बड़ा हइ कोय रहे सुन्दर त मनमोहन मिश्र ओकरा खिलाबू पता नै कोन बच्चा अर हिन सबके
जे बच्चा काने ने न छै ओ बच्चा के सबके मोन हेते लेबे के
हूँ आ किछ फेक देतो कहतौ बाप रे बाप रे
बाप रे इहो स कह दे छिये लेले
किछो नै छै आर आब मुरारी भाायजी केतै तोहने एकटा हेतै जे रहतै नै तऽ एतौ लगाबते भऽजत फेर लऽ के चैल जेतौ
फेर लोक की कर सी की बात कह
हूँ बड़ दुख लग हेलो
अरे की कहै छै हँ ओर ताहि के बाद त फेर ई सब छओ महिना सात भर के बादे अबै छै
या तऽ कोनो काममे या फिर गरीबी हेतै बच्चा के बाहर के लोकके बाहर लाबु बाहर के लोक के बाहर वला बात रहै छै ने बहिन तू गाँवै में बियाह करिहे
ग वह त न हम नहि करबाए
तान पगल ह ने गे बी एड मे दुनू गोटा एडमिशन ल लेब साथे में सीरियसली कहै छी
हँ ग भेलै आबे छी ने तोहर
ह आबी आब मजा आ त दुनू आदमी चलब एगजाम देबे ल ह बिहारीयो छलखिन अपना के
अच्छा बात
हँ तोरा केने छलौ ने तहने हमरो केने छलियै
हँ त हम केने चलक
ई
हँ तहन नहि कयने छलखिन
हँ हँ बात हमसब रहै छी तऽ केलहुँ
ह मजा फेर सब आदमी रात में ग्रुप में बात करब
हँ हँ करबी करब
हँ ओहिमे जे ओ आब जा छथिन त आओर नीक लगे ल
हँ आ ने श्यामा माय मंन्दिर चल छी घुमय लए
हँ ग अबै छी ने तहन चलब सभ आदमी घूमय ल
हँ
हँ
पूजा न य पूजो ऐतौ ने तोरा सबके संगे
नहि नहि
सब सिमरिया जायके सब सिमरिया जायके प्लान करै छैकै
जन्द
हम नहि जेबै हमर माँ जेतै आ दाइ जेतै
आर हमर ग से आर हमर अ से
बड़की बुझाइया
ओ हँ तू चल जेहे है बहिन तूहो चल जेयहे
हम नहि जेबै हम नहि जेबै जब चैल जेबै तऽ घर मे के रहथि अय
आफे एते न घूमे के मौका मिल रहल छै हाथ कबारो
हँ सिमरिया घूमे के जेना हम सिमरिया घुमने है न
ह एक बेर तू गेल छ बहिन
या थू
अपना सब आदमी गिरी कतेक मोन लागे रहे
हँ मस्तेल झ भ
ट्रेन मे हँ जाय जाय तऽ कते झगड़ा भेलै लेकिन कते नीक लगले जखन सब आदमी गेली जेना लगले अंगना से सब उठे कविता भ गेल छै पापड़े कोई नहि रहले
हं
तैं न कहल ब लाग ओहिठ कभी द भोगल सोप सगे